हेलो
हु केहन छियै हेलो
हेलो
हऽ
की हाल छै
बढ़िआं छै अहाँ केहन छी
बढ़िया छै भोजन सब भेलो
ह ह मतलब नै एखन तक तऽ नै भेलै नाश्ते भेलै हन एखन तक जलपाने भेलै
की सब रे
चूड़ा दूध अ आम और झिंगनी केँ भुजिया
पूरा अखन करगराा कऽ दै रहल छी गाँव में भोजन नै
हँ मतलब अब गाँव में छै नै कारकरै केँ देबै तऽ कत देबै
सही बात छै भोजन पर पूरा ध्यान दी मछली सब चललै ह कि नै एको दिन
एक दिन चलल छै
गाँव ये में
गाँवए में पोखैर में यौ पोखैर केँ माछ बड़का बड़का
कोन माछ रो
माछ रहै एगो बुआरी रहै
हऽ
एकटा रोहु और छोटका छोटका रहै झिंगा
अच्छ केँ बनलकेँ रहय
बनेलकै कि मतलब सामने जे अपन मतलब अथी नै य घर केँ सामने छै एगो
ह ह
कोन ओ रासो उएह बनेलकै
अच्छा बढ़िआँ रहौ बनल
हँ हँ घर मे चूल्हा मतलब अ अथी चूल्हा नै छै न
अच्छ
साक्षी तऽ नै खाय छैथ ओ
साक्षी नय खाइ छै किओ नय खाइ छै हमर घरमे हम बैस एखैन जे परिवार आयल छै उ मतलब चाचा चाची बरी फुफू आओर हम खाइ छियै बाकी कियो नय खाइ छै
आओर उ जे तीन छै भायजी केँ
अच्छऽ अच्छऽ गाँव मे नीक लागै छौ नय
ठीके लागे छै गाँवमे
तब जाय केँ कहियाँ प्लान छै
अब जाइके छै मतलब कते छै एक दू हप्ताहमे
अच्छह एखन छुटी तऽ समाप्त नय भेला हँ
नय नय नय एखन तऽ नय अठाइस सँ खुलतै आब देखियौ अखैन जेबै
बाहर उहर जाइ छी कि नय कतहु घुमेै तुमे गाँवसँ गाँव सँ केतो जाय नय छी कतौ घुमय सब लऽ
गाँव कखनो सफा उफा आब दौड़ै लऽ जागे जाइ छियै भोरे भोरे
कैय बजे
सुबह कऽ पाँच बजे केँ आसपास भोरे - भोरे पाँच बजे
अकेले
अकेले नय उ खुरखुर जाइ छै आओर गोपू जाइ छै
बढ़िया छै एनि स्वास्थ्य पर ध्यान देही स्व्थ्य पर ध्यान देनाइ जरूरी छै हुँ
बिहारे कऽ स्वास्थ्य मंत्री कहलकै नऽ
स्वास्ते आओर सब कह तब
आओर सब बढ़िया छै आहुँ आओर बताउ
सब बढ़िया तऽ मतलब भोजन केय बजे होइ छै तऽ
भोजन लगभग अहाँकेँ दुप - दु अहाँकेँ दुपहर केँ एक दो केँ आस पास
हुँ
अहाँ लोक केय लेलियै भोजन सभ
हँ हमर सबके भोजन भए गेलै एके टाइम भोजन हमरा सबके होइ छै तऽ
ओ तखन
आलू परवल कऽ सब्जी
के बनेलकै
हमही बनेने रहियै
अरे वाह फेर पघारी कहिया एबै
एखन नय अबो एखन तऽ एबे केलियै हन जस्ट तऽ
आब तऽ उमर है बने छै शायद बर्फी अथी मे बरसी मे बाबा केँ हँ कहि - कहिया यऽ
अगस्तमे हेतै अगस्त लास्ट मऽ
लासटमे तऽ बर दिन भए गेल
हुँ तऽ मतलब छुट्टी समाप्त भऽ जेतौ
छुट्टी अठाइसे जुलाई कऽ खतम होइ छै
की कहलही
अठाइस जुलाईए कऽ समाप्त होइ छै
अच्छा मतलब अठइस जुलाई से पहिले निकलबे
आ प्लान छै देखियौ मतलब इएह छै विचार केने छै देखियौ की हेतै
नीक लागै छै न गाँव
नीक ठीकेँ लागै छै
कोनो दिक्कत नै ने
नै नै बात खत भए गेल ने
की कहली
बात खतम भैऽ गेल नै
नै नै बात खत्म बात तऽ बहुत छै रे
बतेबै न
तु है न किछ कहबी
बियाह में किछो भेलै कि नै
बिआह में ठीक रहै मतलब तनि बारिश भैऽ गेलो ओहिले केँ प्रॉब्लम भैऽ गेलो
और सब ठीक मतलब व्यवस्था सब बढ़िआँ रहैत
व्यवस्था ठीक रहै व्यवस्था ओ बहुत केने रहै अपना बेचारा लेकिन बारिश तऽ तै रहै छै तैयो लिन ठीक रहलै वाटरप्रूफ लगेने लेकिन एक साइड तऽ पूरा पाइन एक साइड तऽ पूरा पाइन जैम गेल रहे
एक साइड ठीक रहै वाटरपूफ रह एक साइड ले भैऽ गेलै कनी ओ साइड आ रास्ता में हमरा सबक गाँव स निकलैयै न समस्या होइ छै
हँ ओ बात छै उऽ पुले टूटलियै नै
ठीका पर हँ ठीका पर बहुत समस्या रहे छै पुल तते खराब छै जे
ह की करबै अब जब गाँवए
ह ओतौ बाद बाकी व्यवस्था सब की रहै भोजन तोजन सबकिछ कनि लेट भए गेलै पहुँचैमे
हु हु
पहुँचबे हम सब बहुत लेट केलिए
तऽ
एक बजे कऽ आसपास लम सम म पहुँचै रहियै तऽ खाना ताना तऽ बेचारा बहुत व्यवस्था केने रहे तऽ कनि किछ किछ खाना अरुऐल गेल रहे
हू
किछ तैयो ठीक रहे लेकिन आब ओ तीन चाइर बजे केँ समय में केँ खाइ छै
हँ
समय बहुत भैऽ गेलै फेर भोजन नै न रुचि से भए पाबै छै
हु हु
तैयो घिचलकै लोक आम आ रसुल्ला तोड़ देलक पकड़
दोड़ दलकेँ
तऽ ततै खेलकै जे
अहाँ लोग तोड़लियै कि नै
नै नै हम सभ नै हमरा सभ में से केओ नै
की भए गेल अहाँऔर नी नीरभाईजी कम से कम आम रसगुल्ले भ जोड़ दे दियए ओत खराब नै हो भेल होैत
देलियै लेकिन कतेक लोक खेतै
धय दुनू में अथी लाइग गेल रहै यौ बाजी लाइए गेल रहै कि केँ खेतै
हँ हँ ओ तऽ रहबे कै लेकिन तैयो खेलकै लेकिन ओते नै खेलकै
कतऽ अहाँकेँ चाइर पाँच किलो खेलियै कि नै
नै नै ओते कत स जाम प्रन एगारह बारह गो पास हम खेलियै
कथ एगारह बारह गो अहाँ खेलिए
मिठाइ
ओ मिठबास
हऽ एगारह बारह पीस हम हँ दस पीस धीरजो खेने हेते पन्द्रह सोलह पीस सुदर्शन घिचलकै आ आशीष घीचलकै दूए तीन पीस आम एकटा हम खेलियी मात्र ओ एकटामे बीच वाला नहींए खेलियै दुनू साइड वला खेलियै
हँ
धीरज दू पीस घीचलकै सुदर्शन खेल कै दू तीन पीस हँ ओ बढ़ गेल हमरा स
नै चल देलकै हमरा सब कऽ
केना चलत अहाँकेँ
समय अनुकूल रहल रहल तहन न लोक खेललक बढ़िया
आ उहो बात छै लेट गेल रहियै तीन बजे आब खान लए खाय लए बैठबै तऽ की हेतै
हु घरबारी यऽ यै में की करतेै
कनो मजाक मस्ती भेल कि नै केओ भेटल कि नै उमहर
मजाक मस्ती भेल रहै लेकिन ओते नै हम सब रुकबे नै न केलियै खाना खेलियै बस दस पन्द्रह मिनटअँगना गेलियै आ ओतऽसँ फेर निकैल गेलियै आबैयमे लागल पँच सवा पाँच बजे तक घरे पर पहुँचली
ह ओतेस मजा नहि भेल
ओते नै भेलेैे ठीक रहे बेचारा बहुत नीक व्यवस्था केने रहे
ओ तऽ भेटलियै की नै ओ लोग भेट वेट भेल की नै फेर हुनका से भाभी ज
भेलै बात नै भेलै भेट भेल रहै लेकिन ओते बातचीत नै
पर अहाँ केँ गोदिया मित्र
ठीक रहै लेकिन अब ओ बेचारा बियाह म बिजी रहै हमरा सबस बात करते रह
धोअ अहीं लोक तऽ हेबै जे चढ़ेबै बढ़ेबै अहाँ लोगे पीछे हटि गेलियै की हेतै आब देखू तऽ
दूध दही सब अखन खूब घीच रहल छी गाँव में नै आवाज देखै छै एकदम पूरा
ई एखन की मतलब आवाज की लागे यहाँ केँ
पूरा एकदम टाइट छै लागै छै हँ खायल पियल शरीर छै
धु अथी सर्दी भैऽ गेल छै तऽ अहाँ कहै छियै आवाज टाट छै कब छर चढ़ल छै होइ किया नै छै हेते
एकेगो गाय छै अखन
छ ख् एगो दगो च एगो मतलब एगो मतल एगो एखन अथी छै गाभिन जे जेते बाकि तीन मे एखन बड़े होइ छै
बाबा अकेले देख सकै गय
हू देल। छलै सबके
लगिन तर बाबा हिमतगर
हिमतगर। होयत छै
बढ़िआँ छै बढ़िआ छै पूरा एकदम बारिश होइ छौ। कि नहि गांव मैं
अ खूब धलना। होयत छै काल्हि से कन तक रुकबे काँ केलकै हँ
लगातार लरलखिन
ह मतलब कनि देर रुकत फेरत होत एखन कनि देर एखनो मे एक चढ़ले छै किी
ओ रास्ता ठीक छौकि नहि तोरा। गाव में
आब गाँवके रस्ता तऽ बढ़िआँ यए सपहा के बस भए गेलै ई बकी सब बढ़िियां छै
अच्छा तहन तऽ कोनो दिक सफा की म सफ निचा उतर छै त तऽ
नहि उम्हरो हाल कीचड़ नहि होइ छै
ह
उतकनी अथिी भए जा फिसले फिसले गिल होय छैना
हँ हँ
हैकि सब होय छै आ कर रहै छी
तहन त बढ़िआँ छै मतलब इमहर हाथीबला। कोनो दिक्कत नहि न
नहि नहि कोनो दिक्कत नहि छै हँ बस हाटीके उमर छै दिक्कत ओ रेलवे लाइन नहिछै